जल्दी।
जय झूलेलाल! ॿियो, केरो हाल तव? हा! ॿियो कहिड़ा हाल तव?
हलो! बढ़िया! दीदी आवाज घट न! आवाज़ु नथी अचे तव्हांजी।
हाणे, हाणे अचेव ती पई?
हा! हाणे थोड़ी आई आवाज़ु, पहले बिल्कुल बि न पई अचे आवाज़ु। ॿियो ॿुधायो ठीकु आहियो?
स्टार्टिंग में थोड़ो ब हा, ठीकु आयूं, ॿियो छा पिया कयो?
बस ईयईं घरु वेठी हुअमि फ्री हुअमि हाणे मां छा थोड़ो करे वठऊं कमु।
हा! घणा रहिजी विया तव तव्हांजा?
मुंहिंजा त अना आहिनि चङा। पर हिकु पेमेंट अची वई आ मूंखे। हो, हिक सौ असी मिनट कंप्लीट करणा आहिनि न। उहे न थिया आहिन मुंहिंजा अना।
त बाक़ी छा जी पेमेंट आई अथव?
जेका कॉल कया आहिनि न। उननि जी पेमेंट हुई जेका पहिरीं थी विया आहिनि न कॉल उननि जी पेमेंट आई आ।
अच्छा! पूरे जी, घणी आई तव पोइ?
मूंखे पोणा छह सौ रुपया आया आहिनि।
अच्छा! पोणा छह सौ रुपया। असां त कोई अञा पेमेंट जो ॾिठो ई कान्हे नंबर ई कान एॾ कयोआ बैंक जो।
अच्छा तव्हां हाणे जुड़िया हूंदव न हिकदमि
हा त हिक सौ अस्सी कॉल त सिर्फ़ु हिकु वारी था मिलनि न सभिनि खे
हा हा
बार बार थोड़ी न था मिलनि हिकु बार ई था मिलेनि पिया
हा हिकु बारी त मिलनि पिया
हा तव्हांजी शायदि कल्ह ट्यूसडे ॾींहुं आई हुंदव तव्हांजी
हा
सिर्फ ट्यूसडे ट्यूसडे ॾींहुं कंदा आहियूं ट्यूसडे ट्यूसडे ॾींहुं पेमेंट कंदा आहिनि तव्हां इहो त ॿुधायो
मतिलबु अठ ॾींहुं पहिरें जुड़ी हुयमि न मा त ट्यूसडे ते आई आ पेमेंट
अउं त मां त अञा बैंक नंबर बैंक जो अकाउंट विधो ई कोन्हे विझां थी पई हींअर थोरी देरि खां ॿियों रोटी वोटी सभु थियव
हा सभु थी वयूं दीदी निंड विंड बि करे उथियमि
अच्छा हा हुते हुते साॾा पंज थियण वारा हूंदा
न हिते सवा चारि थिया आहिनि
सवा चार छा हा हा राइट राइट सवा चार पोणां टे
पोणां टे थिया आहिनि
हुं हाणे न असां रोटी वोटी खाधी आहे रोटी खाई हींअर फ्री थी वियमि मां बिल्कुलु किचन वाइंडअप वग़ैरह करे हींअर ई
असां एक्चुली ग्यारस रखंदा आहियूं अॼु ग्यारस आ न।
हा मां बि रखदीआं।
हा रख अॼु रखी तव ग्यारस पो
हा अॼु ग्यारस रखी आहे त ॿिया त आहिनि न तव्हां ग्यारस बाक़ी न रखंदा आहिनि घर में सिर्फ़ मां ई रखंदी आहियां
अच्छा न असांजे घर में मां मुंहिंजो घोटु ससु सहुरो चारेई रखूं असां त पोइ मम्मी पापा खे कीअं गोरियूं वठणी हूंदियूं अथनि त पोइ मां कुझु न कुझु ग्यारसी ठाहे वठंदी आहियां जियं खाई करे दवा गोरी वठनि
तव्हां केंहिं महिल कंदा आहियो एकाणो ग्यारस जो
ग्यारह
ग्यारस जो एकाणो कॾहिं कंदा आहियो शाम जो ॾींहुं जो
असां शाम जो माना मंझंदि जो थोड़ो घणो खाई वठ वठंदा आहिनि इअं पोइ वरी शाम जो रोटी चङी तरह खाऊं शाम जो ग्यारसी रोटी
अच्छा अच्छा ईअं
बाक़ी मंझंदि जो थोड़ो खाई वठंदा आहिनि गोरी वठण जे करे
हुं गोरी में छा आहे मां अञा हींअर खाधो बसि खाई करे किचन बासंण साफ किचव वाइंडअप करे आयलि मा वरी शाम जो न खाईंदी आहिया, बसि हींअर खाई वठंदी आहिया अढाई।
अच्छा हिकु टाइम खाईंदा हूंदव न?
हा, पो राति जो खपे त खीरु या कुझु बसि सॼो ॾींहुं त हुलणो न असां वरी लेट सां वरी सुबुह जो नाश्तो वाश्तो न त इन करे मां ॾींहुं जो ई खाए वठी आहियां, ॾींहं जो मूंखे खपे।
हा, हा नाश्तो त असां बि न कंदा आहियूं ग्यारस ॾींहुं सुबुह जो चांहि पीती पो हुन ते हूंदा आहियूं। अॻे त मम्मी बि न खाईंदा आ, सिधो राति जो ई माना मुंहुं न चोरींदा भई मुंहुं न चोरींदमा। लूणु हिकु टाइम खाईंदमि पर हाणे हूअ शुगर ॾाढी वधी वई न त डॉक्टर मना कईंसींं हिय। भई तव्हांखे टाइम सां दवाऊं वठणियूं ई तव, शुगर कंट्रोल में ई न पई थीअन, त पो हाणे हाणे हे समझ ॿ चार महीना खनि थिया आहिनि, टे चार महीना, हा।
हि थी पए न, हा उअंई मूंखे बीपी वग़ैरह जी दवाई वठिणी हूंदी आ या छा, वरी बीपी वधी वेंदो आ।
ह हा शुगर, बीपी ॿई तनि न पो हाण।
त पयो
हा सही ॻाल्हि आ। बाक़ी हेॾी उमिरि त हिननि कुझु खाधो ई न हो मुंहिंजी ससु वारा, मम्मी खाईंदा ई न हुआ कुझु बि।
उहो ईं आ न, पंहिंजो ध्यानु नथा रखऊ न, भॻवान थो न सभु म
सही ॻाल्हि त
ठीकु आ न पो
परिवार जो कंदा आहियूं असां लेडीज़, बाक़ी पंहिंजो ध्यानु न रखंदा आहियूं असां।
हलो
दिन सां ॻाल्हाइण थींदो तव रोज़ु? हलो, हा दीदी अचेव ती आवाज़? हलो
हा रोज़ु कॾी ॿ टाइम कॾी, हा रोज़ु ई थींदो आ। कनेक्टिंग विथ फालो हेल्थ केयर प्रोफैशन
मुंहिंजी बि गुड़िया ॿाहिरि रहंदी आ न, मुंहिंजी बि गुड़िया ॿाहिरि पढ़ंदी आ पूने में।
अच्छा अच्छा, अच्छा हिते कानि तव।
ॻाल्हाईंदी आयासि ॿ ॿ टा़इम।
अच्छा पूने में, त उहई आ न ए एक्चुली ॿारनि सां कॾी रात जो ॻाल्हाय सॼो ॾींहुं मुहिजो हो छोकिरो वेठो आ त सॼो ॾींहुं खिची खिची कंदो ई रहंदो तनि। त इएं लॻंदो आहें।
ज़रूरी आ न ॿारनि सां थोडो टच में रहणु बिल्कुलु हूम्म
न न, उह त घर में वेठा ईं हूंदा आहिनि, लड़ाई कंदा, फ़ोननि ते ॻाल्हाईंदा, कॾी पापा खे
त इननि जो त ईय लॻंदो ई आहे, अॼुकल्ह ईज़ी थी वियो आ वीडियो कॉल आहें पहिरों जहिड़ो टाइम त रहियो कान्हे।
हा हा ॾिसो न मोबाइल जी फैसिलिटी ब़ि
परेसां बि नज़र अची वेंदो आ वीडियो ते
हा सही ता चओ मोबाइल ॾिसो
हा तू हाणे टेन्शन कान्हे।
टेंशन न आहे, भई रोज़ मु बि ॾिस।
उहो ई आ, जेको न पाए
हम
हा, नज़र ईंदो आ, किथे वेठी आहिनि, छा थी करे। सुम्ही पई आहिन रोटी खाधऊं न खाधऊं कॾहिं रोटी ॾेखारींदियूं छा ईअं
अॻे मां शादी करे आई हुयमि त लैंडलाइन फ़ोन हलंदा हुआ। अॼु खां अठावीह साल पहिरि लैंडलाइन फोन हलंदा आ उए बि माना मुंझे सावरे घर में न हूंदा आ, हेठि चाचा रहंदा, हुननि जे घर में हूंदो हो, पो मुंहिंजी पपा हुते फोन कंदा, संडे संडे ॾींह फोन कंदा, हफ़्ते में हिक चक्कर, चवंदा रोज फोन न कंदमि। न त तुंहिंजा सावरा चवंदा न भईं पीछो था करनि। अॻे जे माण्हुन जी सोच ईअं हूंदी न, अॻिले माण्हुन जी
हा
हा, पो मूंखे संडे संडे ॾींह फोन कंदा, हेठि चाचे वट। पो हुननि जी बि फोन लैंडलाइन या हॉल में कॉमन में पई हूंदी आहिन फोन पो हुते फोन कंदा सॾु कंदा मूंखे भई अच तुंहिंजे पपा जी फोन आईं आ वेंदीअ मे हेठि ठ ॻाल्हाइण लाइ पो सब वेठा हुजनि साहुरो परिवार मां उननि जे साम्हूं ॻाल्हाए ई न सघंदी हुअमि। हिचकिचाईंदी हुअमि नई नईं शादी कयल हूंदी हुअमि वॾा वेठा हुजनि अॻियां ऐं फोन कॉमन में हूंदीही लैंडलाइन
वॾा हाणे बि हाणे बि कंहिंसां बि कंहिंसां बि ॻाल्हाइणो आहे त भई प्राइवेसी खपे कंहिं कहिंजे साम्हूं थोड़नता ॻाल्हाए सघऊं प्या मां बि शादी ॾाढी महांंगो कॉल हूंदो हो महीने में बस बस हिक ॿ मिंट कहिड़ो हाल तव छा भीड़ लॻंदी हुई। बसि इन खां वधीक कान फट ख़तमु थी वेंदो हुयो।
हम्म। पो असां बि मां बि न ॻाल्हाए सघंदी हुअमि न मां पाण त कंदी न हुअमि फोन हुनननि खे उतां फोन अचे त ॻाल्हायां बाक़ी मां पाण न कंदीहीमान।
कॉल ई कॉल ई महंगो आहे हाणे त नेट जी फैसिलिटी टी अॼु बि कॉल महंगो आहे लेकिन नेट ते कुछ न लॻंदो आहे।
नेट जो हाणे छा अनलिमिटेड कॉल्स अनलिमिटेड नेट थी वेई आ।
न त हा त उहो त वाई फाई लॻलनि त नेट ते सब ॻाल्हाए था तञ कॉल त अॼु बि डायरेक्ट टी महांगो आहे।
ऐं हाणे वरी दीदी छा मोबाइल आहिन न मोबाइल आहिन न छोकरियुनि खे अॼुकल्ह जेके न्यू मेरिड आहिन न
हा।
रूम में दर बंदि करे वेही रहो मोबाइल खणी ॻाल्हायो पंहिंजे पैकनि सां हा।
कंहिंसां बि ॻाल्हायो ह मोबाइलनि त कुछ सुठो बि आहे कुछ ग़लत ॾाढो गलत
ग़लत बि आ पर मतलब अॼु जे छोकिरियुनि खे की प्राइवेसी आहे न भई मोबाइल खणी हली वञो रूम में वेही करे ॻाल्हायो माइट्रनि सां पंहिंजे।
हा त उहो त लॻदो ई कान्हे उहे ईस् न मोबाइल हूंदा ई कान हुया वरी कुछ बि न, वरी मोबाइल हुया त वरी नेट कान हूंदो हुयो, वरी नेट आया धीरे धीरे।
हा, हाणे वरी अनलिमिटेड।
मोबाइल बि थ्या, हाणे ॾाढो सस्तो थी व्यो आ उहोई त। सॼो ॾींहुं पई छोकिरयूं ॻाल्हाइन माइटन सां, हुनन सां हुनन सां, सॼे तहांजे घर जी असांखे स सॼी ख़बर पै थी, हुनन जे घर जी स सॼी असांखे ख़बर आ, कि अॼ छा ठाथऊं छा खाधऊं खेर
मोबाइल्युन में, सभ सभ ख़बर थी पइजी वञे न, मोबाइल मां फुल अपडेट अचे अची थी वञे, हंड्रेड परसेंट, बिल्कुल सुबूह खां रात ताईं।
हा, तॾी त प्यार ख़तम थी व्या एन, दुनिया में।
जेको सम्झी हले न
की सॼो ॾींह लॻा वेठायूं, हा न त पैरों वञण जो, अचण जो, मज़ो ही अलॻ हूंदो हुयो। हा त, सॼो ॾींह त फ़ोनन ते ॾिसूं ता प्या, हिक ॿे खे ॻाल्हायूं ता।
फैमली सां गॾ वेही करे, ॻाल्हाइण ॿोलाइण थींदो हो, हाणे भले हिक रूम में बि वेठा हूंदायूं, ॿारन सां, घोटन सां, पर हर कोई पेंजो मोबाइल खणी वेठो हूंदो आ।
उहेई आ न, सभ पैंजे मोबाइलन में बिज़ी एन। टाइम पास करण लाइ, सभ लॻा पया, असां पाण खे छो न ॾिसीं लायूं, असां बि
सभ हा उहोई, चांन लेडीस, ॿार, जेंट्स एजेड एजेड माण्हूं बि, मनोरंजन लॻो प्यो आ, हर केंजे हथ में आहे मोबाइल त।
कम आहे त, कम आहे त ज़िमेदारी निभाइणी आ, ॿयो बाक़ी मोबाइलन में ॾाढो टाइम वेस्ट थीवयो आहे, करण वारा करैन ता कम बि। ॾाढो टाइम वेस्ट थी यो आ, ऑनलाइन सत्संग बि हलंदा एन।
सभ हा
हलो! चांय थी ऑनलाइन सत्संग बि हलदा एन, चां थी ऑनलाइन सत्संग बि हलदा एन। सॼो मोबाइल सब करे वतो आहे। इन, इन मोबाइल में सब कुछ आहे। जी जेको खपेव, जेंखे जेड़ी लाइन खपे, सभ मिली वेंदव।
भई कोई सुठा गुल खणे त सुठा खणे, कोई बासी गुल खणे त बासी
सभिन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
सभिन शै, सभिन शै जो फ़ाइदो बि आ, नुक़सान बि आ, बादाम बि खाईंदौ लिमिट में, त ठीक आहे।
हा
त अनलिमिटेड खाधव, बिना हुनजे, त उहे बि नुक़सान कंदा एन। हर शै जो हिसाब ईंअंईं आ दुनिया में, सभिन शै जो। ज्यादा घुमण बि सुठो कान्हें, न घुमंदौ त बि ज़रूरी आहे, थोरो ॿाहिर वञण माइंड फ्रैश थी वञे।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
हर शै खपे दुनिया में, पर उहोई आ, हर कंहिं हर शै जी लिमिट आहे, लिमिट पार क्यव त सत्यानाश आहे।
सभ सत्यानाश तो थे, बिल्कुल सही चयव, तहां हीअ ॻाल्ह, हर काई ॻाल्ह लिमिट में
घुमण बि घुमण बि वञणु खपे माइंन खे साहेड़ियुन सां बि मिलिणो खपे त थोॾो माइंड फ्रैश थींदो आ। ॿाहिर जी हवा दुनियादारी जो पतो पवंदो आ। ऐं के वरी सॼो ॾींहुं पई घुमेन। सॼो ॾींहुं पई घुमेन लिमिट में हलऊ महीने में हली वियासे। पंद्रहें ॾींहं लियासीं थोॾो घुमी आयासीं। सामान वामान वठी आयासीं शॉपिंग करे आयासीं ओके। हर शइ लिमिट में थी वणे पई। हैलो - - हलो - -